हेलो हँ ये की सब समाचार यऽ।
हमर बढ़िआँ यऽ अपन सुनाबू।
अपनो बढ़िएँ यए। की सब भऽ रहल यऽ।
अखन तऽ किछु नहि आब कनि देरमे सुतब हम।
अच्छा सुतबै।
हँ माथके शान्त करय लेल। हमरा नींद दुपहर के बहुत जरूरी छै।
हँ सुतब तऽ जरूरी छबे करै।
हँ तऽ ते लेल हम डेली सुतै छी दुपहरमे।
नै सुतय तऽ हमहुँ छी मगर हमर समय निश्चित नै यऽ सुतयके। जखन हँ जखन फुुरसत भेट। हँ। जखन ओ सुतत तखन हम पहिला अपन काज सबटा निपटाब।
हँ हँ से तऽ सही मे माय के होइ छै।
एखन तऽ सबटा का लेब ओकर बाद जायब सुतय लए कनिटा सुतब तऽ ओ सुत कऽ उठि जैत।
अच्छा।
हँ ऐ लेल हम बेसी नै सुति पाबै छी बुझियौ हम रवि। टा कऽ हम एकदम भरपूर सुतै छी।
ह नै तऽ एना किया नै करै छियै। जे सवेरे सँ काल भैया जे जाइ स। पहिले सब काज भइए जाइ हैत तऽ खाना। तऽ आ अपन जल्दी-जल्दी नहा सुना क।
तऽ नैहा नै पाबै छिय। एतेक मुदा जेनाकि। भोर उठब झाड़ू लगाब पोछा लगाब फेर पूजाके बर्तन सब माजियौ फेर एक डेढ़ घंटा। तऽ हमरा आहाँके भतीजीके खुआबै मे लैग जाइय।
हँ सहीमे ओहोमे लागे हइ। हे सब बच्चा के हाल से रहे छै। पाछू- पाछू माय बौखल घूरल आ आगू- आगू बच्चा दौड़ल गेल।
हम तऽ झूठ नै कहब बच्चा सबके कहलक मोबाइल नै देखै छै हम। तऽ बहुत मोबाइल देखबै छियै एक खाइत कला खाली। हम किएक तऽ कतेक पाछाँ लागल रहबै। हँ खाना खाइत कला टाऽ हम देखबै छी।
हँ।
हँ खाना खाइत कला हम मोबाइल देखा के तहने खुएब नै तब तऽ जेहो खाइत। पाँच चारि चम्मच सेहो नहि खैत।
अच्छा से तऽ आइ काल्हिके बच्चाके ठीके भए गेलै।
हँ मोबाइल देखा कऽ अपन खिला देब तकर बाद फेर मोबाइल हटा देब। तऽ आदत भऽ गेलैए तऽ भोर आठ बजे हम। आठ बजे तक हम सब चीज कए कऽ अहाँके भैया लए टिफिन लए सब्जी सब चढ़ा देब तखन एकरा खुआएब हम। ओकर बाबा के दऽ कऽ तखन हँ तखन एकरा नेहाब पहिले बाबूके।
हँ।
बाबूके नहैब, हँ बाबूके नहेलाके बाद तब तखन हम नहैब फेर पूजोमे कनि समय लागि जाइ छैय।
हँ, हँ से तऽ सहीमे लागै हैत।
हँ तै सब चीज करैत बुझियौ बारह बजियै जैत। हँ नै एखन फेर आबय लागल बढ़िआ सँ तहन अहाँके भए गेल खाना-पीना।
हँ हमर तऽ भए गेल, नहि तऽ एना करल करियौ जेन हँ भए गेल जेना बाबू सुतैया ने अभी जेना अथी य फ्री छियै आहाँ दुनू गोटा त अपन बाबू के लए क कनि देर ठोकि- ठोकि कऽ सुतेबै ने ओहो सुति जायत अहूँ के नीन्द भए जायत। आ जब तक अहाँ लागल रहबै बाबू लग बैठल सुतल रहबै ह ता तक ओहो सुतल रहत।
तहन तऽ नै हँ से तऽ होइ छैय लेकिन ताजा एकरा सुतेलहुँ नै ता सोचलहुँ कनि और काम तऽ बुझियौ बहुत रहै छैय बियाह दान भेला के बाद। आहाँ के भैया के ऑफिस वाला कपड़ा म आयरन करनै हँ आयरन करनैय ओकरा सेट कऽ के रखनैय फेर बाबूके सबटा कपड़ा भैर दिनमे कपड़ो त बच्चाके न ढेरी भ जेत आहाँके त कपड़ा लत करैत -करैत नैय समय बैच पाबै छैय तैयो हम सुतेै छि एक डेढ़ घंटा तऽ सुइते रहै छी।
हँ हेबे जेना चैर सँ पाँच भेलै इ सब समयमे अपन।
समय मे सुतै जेनाकि एखेन एक बजै या ने दु बजैत-बजैत हम बाबुके सुतादेब दु से तीन हम कनिया अपन जे होय या काज धंन्धा करब।
आच्छा।
कनि मोबाइलो तोबाइल देखब जरूरी भऽ जाय छैय। हँ चाही हँ कनि बिछौन पर गेलौं तऽ कनी देर मोबाइल आहाँके देखे लागलौ देखते- देखते जायत पते नैय चलत आहाँके।
हँ से तऽ ठीके होय छैय सँ।
हँ से करैत -करैत आ बारिशके केहन समय छैय बारिशमे तऽ आहाँके कपड़ो नैय सुखत बेसी।
तब तीन दिन सँ कपड़ाके अथी कए रहल छी सुखा रहल छी तैय पर आय जनै छियै टा गोटा के कैह देलियै जे आय तऽ हम बैसारी छियौ तोरा तऽ काज छौ तऽ तू अपन काज करबीही से एहन हमरा काज लागल मतलब आय पाँच से छ बेर हम कपड़ा उ ठेने हेबै आ लारने हेबै।
हँ ओहिना आय भोरसँ इम्हरो ओहिना पैन पड़ल यए चैर बूँद भए जायत जहां कपड़ा उठाकऽ अनबै ने ता छुटियो रहत।
हँ रौदा भए जाय छैय तब।
रौदा भ जाय छैय। कोनो मतलब भगवानोके भी समझे नैय आबै छैय जे भगवान करथिन की।
हँ लेकिन अैजका और कैल्का यैह पतरामे जे भारी बारिश के संम्भावना छैय। त हैत त जरूर लेकिन आय भोरसँ मजाक जरूर कए रहल या भगवान।
कैल्ह तऽ भेल रहय। इम्हर बढ़ियें पैन भैर रैत पड़ल रहए। भोरो पड़ल रहए बढ़िए।
हँ-हँ परसू रैत भेल। हेऽत किएकि परसू रैत भेल रहे। तऽ हमर सब के लाइट
परसुए रैत। त हमहुं कहेै छी। परसु रैत आ कैल्ह भोर भेल।
हँ-हँ तऽ कियकी लाइन नैय रहै। हमरा सब के कैल्ह। भैर दिन।
हँ गाम घर मे तऽ सएह भऽ जाय छै। ने आहाँ के लाइने नैय रहत। पैन पड़त लाइने नैय रहत।
तऽ ओय खातिर मोबाइलो चार्ज नैय।
हँ हमरा सब के बेसी नैय काटैया लैइन।
हँ नैय ओ सब शहर भेले। ने शहर मे तऽ कते पैघ-पैघ आदमी छै। सबके अपन काज रहेै छैय। तऽ ओकर कैट लेतेै तऽ कोना हेतै।
एहिसब ठाँ बेसी नैय काटत लैइन। कटबो करत ज एखन खूब जोर जोर सँ बिजली करकऽ लागत। तखन काट तऽ कनिये देर के बाद फेर चैल। एऽत
हँ से उधर के आदत छैय। इधर तऽ कतौ पोल खैस जेऽत तारे
हँ गाम घरमे हमहुँ पहिने रहैत। रही ने अपरा नैहरा मे तऽ ईसब बड़ समस्य जाय ने पानि पड़य लागतिये। दौड़तो हमसभ मोबाइल लए। क गे मम्मी मोब मोबाइल चार्जमे लगेब पहिेने।
कए रहल छी।
हँ से सब पहिले बड़ करैत। हिए जेहि मौसम खराब भए। कहिय पहिने मोबाइल माँए कहि देथिन। मोबाइल सब चार्ज कऽ ले नहि तऽ लाइन कटि जेतौ।
हँ किियकि लाइन कटलाके। बाद अहाँ गप गप्पो तो कहां नहिकै। सके आदमी सब स बस मैं मोबाइल रहत। जे अहाँके कनिटा मोनो लागत।
मोन लागत उएह बात छै। पानि पड़ैए अपन अहाँ बढ़िआँसँ मोबाइल तोबाइल चला सकैत छीिय। आइ आ के जमाना मे तऽ एकटा मोबाइल यऽ अहाँके केओ नहियोटोकए तऽ कोनो दिक्कत नहि छै।
हँ उएहे हमरा भेल। ये ने इधर से जे घुमि के आयल छी। हम बुझलियै से हम कतहु नहि गेल छियै। ओतेक पूरा प कहु ने आ लेकिन मोबाइले या जे मोबाइल मे अपन लागल रहे छी। अरे अथ नानी गाँव आ दीदी गाँव गेलहु। नानी गाँव गो दीदी गो गेल रहौ। हँ शादीसभ रहै ने।
नानी गाममे तऽ बड़ मोन लागै छै। हँ आ मोन तऽ फेर दीदिओ गाममे लागैत छै। हम तऽ जाइत छी। दीदिऔगाम इम्हर तऽ नहि जाइत छी। बिहारसँ पहिले जाइ रही।
हँ तब जाय हेबे। तऽ ओ दीदी के बेटा के शादी रही। ने तऽ ओते गेल रहौ। तऽ ओतय तऽ खूब मोन लागल बुझलियै। आमदनियो खूब भेल। पयर धो
बिआाह दानमे तऽ हँ बि दानमे तऽ बहिन सभक बड़ लाभ छै।
हँ आ तकर बाद फेर उधरेसँ नानी गाँंव गेलहुँ। आ ओतौ भी दू टा कपड़ा भेल पैसा भेल। आ मोनो खूब लागल ह भतीजी छै ओते।
सभ आबै छै तऽ कनि श्रृंगारो सभके समान अहाँके होइ छै हुनकर बक्सा सभके।
नहि नहि सेसभ नहि लै छी बस देखलहुँ सभ सामान।
कहै छै ननेद सभके कनी लोग दै छै किय तऽ हमर जे दुरागमन भेल रहए तऽ हमर आधासँ बेसी बक्साके सामानसभ हम बैटिए देलहुँ रहे। भेगनी सब ननैद त हमर ह हमर तऽ ननैद बड्ड मतलब कनि उमर दराज छथिन अपन नहि छथिन हमर मतलब चाचा ओ छथिन ने अहाँके भैया के तकर पुतहु सभ बेटी सभ अपन तऽ अहाँके ई भैया एके भाइयेटा ये। हँ बहीन तहीन किओ नहि अछि। हाँ ऐ ल क हम भैगिनी सब के देलों खूब मामी अहा के हे ई बड़ नीक लागे या हे उ बड़ड नीक लागे ये। तब ऊपरो मोनसँ कहियै लऽ लिअ नीक लगैया तऽ अपन उठा लैत रहथिन।
तब
आब ओहिसभ समयमे एहन होइत छै ने जे मोनमे अहाँके कतबो क्रोध रहत हम बाजि नहि सक
उएह तऽ बाजबै तब कहि देत जे हे केहन आबि गेलै ये पुतोह।
पुतहु एहि लऽ कऽ तऽ अपना सभके बहुत चीज बर्दाश्त कऽ के चलय पड़ै छै।
नहि तऽ हम कहलियै मम्मीके की बुझलियै कहलिये दुरागमन मे हमरा जते हमर पसन्दीदा चीज छौ उ नहि दीहे सा सबमे बाद मे घुर के एबो ने तब लए जेबो।
नहि हम हम कोनो भौजाइके नहि लेलियै तऽ हमर किए किओ लेतै अही
लेते हँ से तऽ छै मगर के देखला में ये दू टा तीनटा ज अपने ननद भऽ जाई तब तऽ जिन्दगी भरि दिये पड़त।
उएह तऽ छै।
एक तरहसँ मानि लिअ टेंशन नहि होइ छै? बुझलिये कनी ई सब शोभा सुंदर ही भेले निके लागे छै। तब बढ़िए आहाके मन में
नहि हमरामे की आदत ये ने जे हँ कहियो
कियो की ह नहि कहलहुँ जे केओ केओ ननैदो बड़ बढ़ियां हो छै ओ अहाँके बेसी लोभ करबो ने करथिन, ओहन ननेद के देयो में मन लागत आहाके। क हँ ओहेन ननद
हँ आ नहि लेकिन आइ काल्हि आर काल्हि आरो की छै अहाँ जेदी किनको दियो तऽ हिनको ने अथी भए जाइ छै भार भए जाइ छै?
हँ दिअ पड़त हँ सेहो बात होइत छै एकटा आ सभसँ बेसी तऽ अपनासभके मिथिलामे इएह छै जेनाकि देखे ने छियै किनको पुतोहू एलखिन त हम ते पांच सौ देलिये रहे हमरा पुतोहू के एके सौ कथि ले देलके।
हँ हँ ई
हँ या फेर एहन होइ छै। जे लोक कहलक नहि नहि ओ तऽ हमरा पुतहु हके? पाँच शो देलखिन रहए। तऽ हम केना देबै दू सए एकावन हमरो तऽ वजीब छै। पाँच सए देनाइ
ईस चीज लोकोग बेसी मानै छथिन।
आ हमरामे की आदत यए ने। जे हम अपन जे चीज खरीदै छी। ने ओ जल्दी हम दै लए ककरो नहि चाहै छी। अहाँ हमराँ खरीदबैके लए लिअ ई मञ्जूर यऽ।
मे नहि ओ चीज तऽ सभ कहै छै। अपना सहनताासँ लेलियै। ह तऽ किनको दैके नहि मोन करत।
ओहिहने अहाँ ले लिअ हमरा से खरीदबा के लेकिन। कहबे हमरा दय दैया। तऽ ओ हमरा नहि नीक लागैया।
नहि निकल दै छै। हँ से तऽ छेबे करै।
जी तब मॉल सब जाइ छियै। घूमय सब लए की?
हँ जाइत तऽ छी। इम्हरसँ हम कनि कम घुमलहुँ फिरलहुँ यए। एक बेेर की भेल रह ने। मॉलमे अहाँके ई बाबू जे यए। ओ नहि कपड़ासभ ट गल रहैए। स्टॉल पर? हम एक दूटा पैजामा तैजामा देखैत रही। आ अहं के भैया के पकड़ के ठाढ़ रही इ जबरदस्त। कोोड़ परसँ उतरि गेल। आ उएह अपना देह पर खसा लेलक। ओ तऽ बुझियौ बच गेल। भगवान के दया ई बीच मे रहि गेल। ओकर जे चौखुटबा हे य चौखुटबा के ई बीचे में रहि। हँ जँं ओ माछ परर बुझियौ। खसि पड़तै। फतियै तऽ मथे ने फाटि जैतियै। बच्चाके हम तऽ खूब तामस हँ हम तऽ बुझियौ। ओतबे लो के बीच में खूब कानय लागलहुं। खूब तामस अहाँके भाय पर करे लागलहुं। बाद मे ई कहबो केल। के अहाँ हमरा कतहु नहि छोड़ै छियै।
नहि नहि बच्चा लए कऽ एतेक लापरवाही नहि ने छियै। तऽ
हँ ओएब ई बढ़िआँसँ पाँच सालके बुझैवला नहि हेतै। ता हम नहि जायब कतहु घुमय फिरै लेलए।